हेलो हेलो हँ हेलो कहियौ की हाल चाल
ठीक छै आहाँ कहु
कहाँ छियै एखन
घरे पर छी
घरपर छत पर छी की निचा
करै छी अहाँके हम पाँच मिनटमे फोन दीदी हँ घरे पर छी
हाँ घरे पर छी छत पर या निचामे
नहि छते पर एखन गर्मी लागि रहल हइ तऽ पंखा के हवा तऽ गरम गरम आबि रहल अइ तऽ छतेपर अपन छी बैसल
एहि सब मामलामे रीचार्जों खत्म कि तऽ वाई फाई कनेक्शन कोनो नहि काल्हिसँ हमहूँ अहीँके छतपर आबि जायब
तऽ की करब ठीके रहत तऽ आयब तहन तऽ गप्पोसप करै लए मिल जायत
ओस कर हँ सेहो छै रातिमे घरो पर पढ़ाइ लिखाइ नहिए करैत छी राति मे राति मे भए नहि पाबै छै अरे की कहू एको दिन पढ़ाइ लिखाइ छुटि जाइ छै तऽ अहाँके पूरा लाइनअप चेंज अहाँके हम बजरंगी भैया लंग जाइ छलियै त अहाँके ओतय छ छओ घंटा पाँच पाँच घंटा पढ़ै छलियै कनि बीचमे रेस्टो करैत छलियै पढ़बो करै छलियै आब एक दिन जे दू दिन छुटि गेलै ओहिके वजहसँ से तऽ भाइ सब हमरापर जाइके नहि मोन करै छै आओर साइकिल चलेनाइ छोड़ि देने छी साइकिल चलबय के मोने नहि करैत छै आब मोन होइ छै साइकिल सँ जाउ की ऐस निक नहिये जाइ छी घरे पर रहै छी एते रौद मे त जायो के मन नै करतै वही तऽ हम सोचै छियै गाड़ीमे पेट्रोलके पाइ नहि यऽ जे गाड़ी स निकैल जाउ आउ आब की कऽ सकै छियै क
हँ तऽ की करबै आब
इ तऽ लेकिन हम जा पारबे करऽ जाउ लेकिन हुँ आब
साइकिल गाड़ी के उ जेबै मोन करबै केना काम चलतै
पहिले तऽ ई छलैया जे काज तऽ यानिक कि साइकिलसँऽ केनाहितो ने केनाहितो काज करबे करबै
हुँ
आब तऽ सेहो नहि छै
हँ सेहो आब बन्द भऽ गेल छै
सेहो आब
देखियौ हमहूँ तऽ जायए रहल छी केनाहितो ओन तऽ नहियए करै छै लेकिन केनाहिंतो विता रहल छी आब की करबै परिस्थितिेये तेहन छै
पढ़ाइ लिखाइपर धि्यन दियौ आब तही लेने छी साइंस अहाँ
हाँ ल तऽ लेने छी भारी सब्जेक्ट
आब नागा करबै कोचिंग तऽ काज तऽ नहि बनतै अहाँ हमर भाईजी एते पढ़ै लिखै छलैया पढ़ऽ मे तेज छलैया राति तीन दिन छलै तखन तऽ सेकेण्ड डिवीजनेेन केल आओरऽ अहाँके तऽ कनि राइटिंगो भाइजीसँ कनि तब यऽ आ
अब की रइटिंगे बहुत खराब ह
ऽ राइटिंगो पर सुनै छियै दशमासँ बारहमामे बड नम्बर उठबै छै राइटिंगो पर
हँ
हमरा अपने हमरा राइटिंग कनि मनि ठीक छलेए तऽ दसमामे तैयो ठीक ठाक नम्बर अइ बारमामे तऽ लिखियो कलहुँ ढङ्गसँ आओर ढङ्गसँ राइटि्ंगो बना कऽ केलहुँ तऽ आरामसँ साढ़े तीन सए तीन सए साइठ नम्बर आबि गेल
हँ अहाँके तऽ लिखे वाला रहे हमसभ तऽ लिखो नहि सकै छियै
हमरा ते लिखे वाला छलेखन एखन आठसो के एग्जामो द गेल त ओ लिखे वाला छलेयाह अहाँके हम चारि नम्बरी जे छै
धू त ई करु
पांच नंबरी जे छै चार गो बनबय के छलैय तऽ चारि गो पाच नंबरी अपन मोनेसा लिख देलिए सभ छै सबके डेढ़ पेज एक पेज डेढ़ पेज एना क लिख कियै पच नम्बरी आ दस नम्बरीमे की के लिए पता यै दसर नमबरीमे मास्टर देलियै कनि कनि ढिलइ देलकै मास्टर तऽ हमहूँसभ तेहमे आरामसँ शान्त भऽ गेलहुँ जान पर रखलहुँ मोबाइल आओर लिखनाइ स्टार्ट क देलं दू दू पेज में तीन गो क्वेशस्चन छलै
हँ भऽ गेल
अब्जेक्टिवो दू नम्बरके रहै छै आहाँ के दू दू नम्बर के एगो ऑब्जेक्टिव आहाँ के तहके दस गो ऑब्जेक्टिव भए गेल तऽ दस बीस नम्बर ओना भेट गेल आओर मानि लिअ पाँचो पाँच नम्बरके देलक एहि सभमे पाँच तिया पन्द्रह और मान लिअ तीन तीन नम्बरे एमें देलक तऽ तीन चौका बारह बारह पन्द्रह सत्ताइस बीस सैंतालिस नम्बर आरामसँ पास भ जैव
ओएह ने महु म भऽ गेल तन हमरा मे छै जे लि खोनै सकै छी
सभटा घुमा फिरा कऽ अहाँके बनबो पड़त सभकिछुमे आब कॉमर्स तऽ छै नहि कॉमर्समे सुनै छियै लाइन खींच दियो ऊपर से लिख दियो कीच कीच और हल्का फुलका किछ लीख लिख कें दऽ देबै तऽ अहाँके नम्बर बैसा देत आब साइंसमे तऽ से तऽ छै ने अहाँके ओयम ढङ्गसँ बनाउ सबटा करू इधर उधर फलाना ढिमकाना सब
हँ से तऽ छै शुरुए में सब कहे छले यौ जे छओ घंटा सात घंटा अ के ट्यूशन के अलाव
नहि नहि ओतबो नहि ट्यूशनके अलावा अहाँ तीनो घण्टा पढ़ैत छी ने हेलो
हँ हँ
ट्यूशनके अलावा अहाँ तीनो घण्टा पढ़ैत छी अगर एगारह माससँ मेहनत करैत छी तखन तीनो घण्टा पढ़ैत छीढ़ाइ तीन घण्टा लेकिन सिद्धत ई नहि जे हर्ष बाबू जेक दशमा जे केलथि हो के भरि भरि दिन पड़ै छलै त तैयो सबसँ कम नम्बर ऐलय सभसँ कम हम पढ़लहुँ तऽ हमर ठीक ठाक नम्बर आयल बीच बीचबामे छलहुँ हेँ आओर विकास बाबू कोचिंगो जाइत छलथि पढ़बो करैत छलथि त हुनकर कनि पढ़ऽ लिखऽमे हमराससँ पढ़लहुँ बात तऽ बराबरे छै लेकिन हम पढ़यपर ध्यान हमर जे बजरङ्गी सर छथिन ओ कहै छलखिन जे तू अगर दस ढंग से पढ़ने रहिते ने एत त तोरा और नम्बर अबितौ दोस दिन दोस दस मिनट ढङ्गसँ निकलेै त बुझियौ मेन चलै छै कहिओ
हँ हँ हेलो